हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार
आओरसब ठीक छै ने
हाँ सब ठीक छै
आई हम गामक बचपन दिन सबक बारेमे चर्चा करय चाहैत छी जखन हम अपन बचपन के याद करे छी तखन मन मे एहन एहन स्मृति जगि उठैत छै जे आजु व्यस्त जीवन मे बहुत दुर्लभ लागैय
हाँ बिल्कुल सही कहलिये गाँवक बचपन दिन में एक अलग प्रकारक खुशी अपनापन आ सरलता छल जे आजुओ याद करल पर मोन प्रसन्न जाइत छै
कहली हम अपन पुरान दिन सबके याद करैत छलहुँ भोर भला पर पक्षी मधुर आवाज सुनाई पड़ै छै पूरा वातावरण बहुत शान्त आ प्राकृतिक लागै छै
ह ओ ओहि समय अधिकांश बच्चा मोबाइल या अन्य उपकरणमे वयस्त त नहि रहैत छल बल्कि खुदा मैदानमे खेलबाक लेल उत्साहित रहैत छल
हमरा ने लागै छै जे गाँवक बचपन सबसे सुन्दर बात छल जे मित्रक सबक स पूरा दिन हँसी खुशी मे भीतल जाइ छन आ समय पता तक नहि चलैत छल
बिल्कुल खेत बगीचा नदी प आ खुला मैदान सब बच लेल एक प्रकारक प्राकृतिक खेल मैदान जकाँ होइत छल
खली सोचे छलउ जे गर्मी छुट समय कतेक आनन्दमय होइ छन आमक बगीचा में घूमना मित्र सभक संगमे खेलबा आ दिन भर मस्ती करनाई बहुत ज्यादा
सह कल य ओहि समय छोटी छोटी खुशी सब आजुक पूरा मनोरञ्जन से सेहो बेसी मूल्यवान लागैत छै
सच कहू त बर्षा समय सेहो ओ बहुत रोचक होइ छै बरसा तक पानी मे भीजनाइ आ कीचड़ भरल रास्ता पर दौड़ना एक अलग अनुभव छै
हाँ आब बरसातक बाद खेत तऽ अब हरियर जाइत छल आ पूरा गाँव बहुत सुंदर देखा पड़ैत छल
हमरा लागे छै जे गाँमक बचपनमे प्राकृतिक बहुत अधिक छल बच्चा सब मौसम खेती य पशु पक्षी सबक बारेमे स्वभाविक रूप से बहुत किछु सीखी जाइत छै
बिल्कुल एहि कारण गांव के बच्चा सब प्रकृति से गहरा सम्बंध बनि जाइत छल
कहली हम विद्यालय के दिन सब याद करे छलु विद्यालय जाय मे त बेसी पड़ब आ रास्ता पर गप करनाई बहुत आनंदमय होइ छै
सही बात विद्यालय केवल पढ़ाई के स्तर नहि बल्कि म मित्रता आ जीवनक प्रारम्भिक शिक्षाक केन्द्र सेहो होइत छल
सच कहू तऽ दादी नानी द्वारा सुन सुनल गे कहानी सभ सेहो बचपनक सबसे सुन्दर स्मृति सभमे एक छै
ओ कहानी सब केवल मनोरञ्जन नहि करैत छल बल्कि जीवनक मूल नैतिकता आ अनुभव सेहो सिखाबैत छल
हमरा लागत छल जे ओहि समय परिवारक सब सदस्य एक संग सिखबे के समय बितते छलाह जाहिसँ पारिवारिक संबन्ध मजबूत बहुत रहत छल
बिलकुल परिवार संजु वातावरण में बच्चा सब बहुत लोक से सिखत छल अपमानक अनुभव अपनापन अनुभव करैत छल
काल्हिये हम सोचैत छलौं जे गाँवक त्यौहार सबहक उत्साह सेहो बचपन विशेष छल
हँ त्यौहारक समय पूरा गाँव एक परिवार जका लगैत छल मुदा से वृद्ध धर ई सभ लोक खुशी से भाग लैय छैय
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छैय मुदा गाँवक खेल मेलाक अनुभव करब परिक जीवन शैली आ बदलेते समय में। बचपनक परिवर्तन कर और विस्तार से चर्चा करबा बाकी छैय
बिलकुल गाँवक बचपन केवल जीवनक चलन नई बल्कि स्मृति आ भावना के एहन खोलने छैइ ई जीवन बढं सकै छैइ
हमरा विश्वास छैइ जे बचपनक ओ सरल दिन सब मनुष्यक व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छैइ
सही कहलीअई ओहि दिन से मित्रता आ जीवन अनुभव बर प्रेरणा देइत अछि
तखन अगिला बर हम गाँवक खेल मेला मित्र आ बदलैत समय में बचपनक रूप से रूख पर ओरा विस्तारसँ चर्चा करब
बिलकुल मित्र गांव बचपनक चर्चा जैतेक कएल जाय ओतेक कम लगैय छैय कियकि ओहि समय प्रत्येक स्मृति मे एक विशेष मिठास छिपल रहैय छैय
हमरा लागत छैय जे गाँंवक बच्चा सबक कल्पना शक्ति बहुत मज मजबूत होइत छल क्योंकि मनोरंजन साधन सीमित रहला पर सेहो ओसभ अपन खेल स्वयं बना लैत छल
हमरा बिलकुल कतेकेको बेसधारण वस्तु से एहन रोचक खेल तैयार भए जाइत छल जे घंटो तक आनन्द दैत छल
सच कहूं तो मेलाके समय बचपन सबसँ प्प्रतिक्षित समय सबमें एक होइत छल
हँ जखन गाममे मेला लगैत छल तखन बच्चा सभक उत्साह देखबबाक योग्य होइत छै कई दिन पहिले तैयारी शुरू भैय जाइ
कहली हम याद करैत छलहुँ जे मेला जाय लेल नवा कपड़ा पहिरेबाक खुशी कतेक अगला प्रकारक होइत छल
सही बात मिलक झूला मिठाई खिलौना भीड़ भार बच्चा सब लेल एक अद्भुत संसार जेका लागेय छल
हमरा लगैत छै जे गांव के जीवन मे सामुदायिक भावना बहुत मजबूत छल ककरो घर में खुशी कठिनाइ आबैत छल पूरा घास संग खड़ा रहैत छल
बिलकुल यही कारण लोक सब में अपना पन आ विश्वास भावना बहुत गहरी होइ छै
सही कहली ओ दिन भले वापस नइ आबैय मुदा हुनकर सीख खुशी आ याद सभ जीवन पर हृदयमे जीवित रहत छै
हमरा लगैत छै जे बचपनक में सबक महत्व सेहो बहुत विशेष होइत छै किया कि ओ लोक हमर जीवनक सबसँ निकटतम ह निकटतम समय साथी रहै छै
जखन हम गाँवक बचपन दिन सबके याद करैत छी तखन विशेष रूप से ओ गर्मी छुट्टी या आबैत जतैय पूरा दिन स्वतन्त्रता आ आनन्द से भरल रहेत छल
कालहे हम पुराना कागज पढ़लियौ बचपन वापस नइ आबै छै मुदा ओकर स्मृति जीवन भर मुस्कान दैत रहै छै
बिलकुल कली हम सोचेत छलों जे शोर भेला पर घर से निकलि जायब साँझ भेला और घोरल सामान्य बात चल
मुदा एक बाद आजूऔ जे सच छै बचपनाक खुशी महंगा साधन मे नइ बल्कि अपमान मित्रता स्वतन्त्रता से बनेैत छै
गेन्द्र किछु मित्र आ खुला मैदान पूरा दिनक आनन्द लेल पर्याप्त होइत छल
ह हमरो विश्वास छैक जे गामक बचपनक देख रहल
बिताओल गेल ओ समय बच्चा सभक मन सोच दोनो केँ प्रभावित करैत छल
जखना गामक बच्पन दिन सबकेँ बाद करै छी तखन विशेष रूप से आ गर्मी छुट्टी के याद आबैत छै जतइ पूरा दिन स्वतंत्रता क आनन्दमे भेटल रहैत छल
कालहि हम अपना दादा जी के याद करैत छलहुँ साँझक समय ओसभ के बेसाक पुरान कथा आ अपन अनुभव सुनाबैत छल छैला
बिलकुल हमरा लागैत छै जे ओहि समय जीवन बहुत सरल छल खुशी लेल बहुत पैघ साधन आवश्यकता नइ
सही बात परिवारिक बुजुर्ग सब अनुभव एहन खजाना होइत छैक जकर मूल्य समय बितल बाद बुझबइ पड़े छै
जी
सच कहू तऽ गाँव क राति सेहो बहुत विशेष छै होइत छल चारुकात शान्ति ठंडा हवा साफ आकाशमान केँ बहुत प्रसन्न करैत चलू
ठीक तब आ फेर बाद बात कलब
ठीकै धन्यवाद
ह